अन
ह अबैय खहु ठीक छी
थ हँ आहाँ सब
हमु सब ठीक छी हँ खाना बनि गेल
सब्जी बनैय आब रोटी बनेबै
रोटिये बनबै मे तऽ अते अबूह लगै छै
हँ गर्मी मे बड गर्मी लगै छै रोटीये बनइ मे
हं एखन मौसम ओना बारिश होय छै फेर मेघ लगेलकै हन फेर उझलतै
हँ भरि राति तऽ बारिश भेबे केलै हँ कनि
बारिश रहय पड़त लाइट रहत तहन तऽ बड नींद हेएत
ऊं जहन बारिश खतम भेलै लाइट एलै तहन सुतलियै हँ एहन आफद भ गेल छै पिना पंखा क राइत क निंदेनै एत जाबे लाइट नै आयत ताबे सुतले नै हेएत
तैं मे हमरा एतय नै छै इनबौटर ओतय सासुर मे छै तऽ आओर आदत लागि गेल छै बोआ कहबै त पंखा चलाउ पंखा
हँ हमर बुच्ची के तऽ बिएन होकलियै कते देर होकलियै तहन जा कऽ सुतलै गर्मीस
बड़ गर्मी छै यो
आ पाइन पड़ैत रहै छै तऽ आओर गर्मी लगैत रहै छलै
गुफ जेकाँ लागत रूमो स
ह आओर कहियौ
आओर सभ ठीक य हेबे बौआ क नानी दीप बनेलकै तऽ ओ माटि देलकै तऽ कहै छै रोटी बनबै छेलिय हूं हूं
ओ तऽ आंटा सनबै ने तहि मे से लए क जेतै तऽ रोटी फनेबै
हँ ओरो आटा दै छियै आब आदत लाइग गेलै ओय भकौंआं बनेतै ओइस ओना बना देबै भकौंआं छियै बच्चा सब किछो मे तऽ लागल रहतै
रेशमा के कहलियै
काहाँ
हँ तऽ एखनौह केलियै चाचा के फोन कहलियै हम अपने कऽ लै छियै बात तऽ नहि छलखिन। अङ्गनामे चाची उठेने छल। कहलियै चचा अतैथ तऽ कहब
कऽ कऽ रेसमा क अपन कहिये देबै
हँ तैं पैसाके अपन पूईछे लेबै कि केना कहै छै। हँ तऽ ओकरो यदि अनैयो ले जैतियै त चदाऽ झंझट थोड़े छैै ओकरा ओम्हरसँ लति हमरा बैसबति तहन जेतै मधेपुर
हँ तऽ ठीके छै ओ लए कऽ रूट छै तऽ
हँ
सभ किछ ओकरा कहि देने छियै ने
ककरा ऑटो वला कऽ
रेसमा कऽ
रश्मिके तऽ कहलिय ओहिके बाद फेर फोनो नय केलके आ नहि जेतै तऽ छोइड़े देबै अपना सब
हँ हँ ओना
आओर किछ हेतै जे भाई जी नहि पैसाके बात अपनेसँ पुइछ लेबै कि छै
हूं कते किलो मधुबनी जाय के कते की लेबे जेना ओ लड़कियो त ओतऽ सिखै ओकर एक्स्ट्रा कते लेबे।
नैय सेना नय बात केने छियै भाई जी केने छै डाइटे डारा स मतलब के हन ड्रास से हो इत मधेपुर क क ओना यदि।
टेम्पो आनै ले जेथिन हुनक डारा
जे जाय ओनै ले जे जाय ओकर काज छियै हं तऽ तेना कैय कऽ डाइरेक्ट बात भेलहिन बुझलियै ओना कहतै तऽ जादा अथी भए जेतै डारास होत इमहर हमरा बैसत त मधेपुर होयइत तऽ जेबे करतै। से कहलकै शुरू अहाँके डारा स करबाक य से कहलकै भाईजी।
टेम्पू जे छै से एतय स डारा जेतै ने महिशाम स
हँ मेहजाम स डरा जेतै ओ तऽ कोनो गाँंव के रहते तऽ ओतऽ जेबे करै छै शुरू उठेबे करतै पानि पड़य लागल य नेट नहि छै बूझे घर जेबै तऽ हं तर तराइय नेट नहि कटऽ लाग
अच्छा एखन बात करू जहन कटतै तहन देखबै।
एहि पर बारह मिनट कते इंतजार करैत रहै छियै ओना लोक के बात करति करति एक एक घंटा दू दू घंटा लोकऽ
हँ ठीके कहै छै आइ पर नै बितैत रहै छै टाइम
हऽ बितेैत रहे छै जहन मर्जेंसी रहत अहिए कऽ कखन खतम भए जतै। से हो जाइ छै न
तहन और नै खतम हैत।
हँ टाइम देखते देखते नै अथी होइत रहै छै।
नेतवा कऽ काइल देखलियै स्टेटस-
हँ यौ बड़ से वीडियो कॉल करै छलैसे
तऽ अहूँकेँ बड़ स झगड़ा होइ यऽ की नै होइए हमर बड़ कऽ छै। कनि जोर स बजबै दियौ फेर दिमाग शान्त भए जायत ओहै
सब कऽ अपन पास सब केँ झगड़ा एनहिये होइ छै
ओ सब ग हमरा भेल हमरा सब कऽ ओते नै मतलब अथी भेल हमरा ई होइय कि झगड़ा भेल तऽ तुरन्ते हम मना ली या ई करियै आ हुनका में छै छोड़ि दिअ कनिकाल हम तैय बार बार कॉल करैत रहब तै लऽ और झगड़ा होईत रहैत छै
हूँ
नै भए जाइ छै एनाहिये सबसँ सुनियौ पप्पा मम्मी के गऽप
की होइय
हमरा सभ में कि हेतै छै झगड़ा हेतै तऽ छोड़ि दै छियै
अच्छ से रहल होइए हमरा ओ नै होइए पता नै सिखै
नै तऽ की करबब फोन करैत रहब न तऽ काटैत रहैत छथिन
हँ काटेत रहत मोबइल स्विच ऑफ कऽ लेत
हँ तऽ तै सँ नीक करब की जे एक दिन डेढ एक दिन छोड़ देब अपने तहन भोरे भोरे मूड ठीक भै जाइ छै तऽ अपने फोन करै छथिन तखन छोड़ देब
सेहै कहैत रहे छथिन जे तमसैल छी तऽ हमरा कनी काल छोड़ दियौ हम अपने शान्त भै जायब
ह नै हम सब तामस रहत न तऽ ओ जहन कहत फोन नै कर तहन और फोन करब
से होई छै ओ
आ जहन तमसैल तऽ कहत फोन नै करू तऽ और करब ले
ह आ उम्हर से नै ऐैत से पुरुख सभ नै करै छै
कत छियै कत छियै आवाज नै जाए
हँ आबै यऽ कहियौ न
तऽ ओसभ करत नै ओहो जहन तामस स जहन बुझते बहुत झगड़ा कै लेलक
हूँ हूँ
आब जदि ई तहन अपने फेर फोन कए दै छथिन तहन हँसैए वला बात बजतै हँ आ जहन खौंझएल रहतै त हमरा य कि खौंझाय छथिन त हम तऽ आओर खौंजेलो बुझलियै
फोन त ते करब तऽ स्विच ऑफ कए लै छथिन बाबु
नम्बर लास्ट मे कहते हम ब्लॉक मे दए देबै तऽ हम कहबै दए दियौ हमरा की दए दियौ एखन के एखन दिओ अहाँ
कहति मुह लागल कहियौ हमरा की छै तामस सऽ राख त फेर गबदी लादि के सुनैत रहै छै तऽ आओर तमसाऐत रहै छै
ई
सेह लगै छै एखन किछ बुझबे नहि करै छथिन तऽना से कहतथि
हूं
बड भए जाइ छै झगड़ा तऽ पता नय रहल नय होइ छै हम कोशिश करै छियै छोड़ि दियै हमरा पता नहि दससँ पन्द्रह मिनट नै रहल होईया तऽमसायल रहै छी तऽ
नय तऽ छोड़ि देलहुँ लास्ट मे देखलहु बड कोशिश केलहुँ नहि किछ केलौंउ त सबसँ नीक छोड़ि देलौं तऽ भोरे भोर अपने फोन करै छथिन
हूं फेर तऽ नीन्द तऽ नहिए ने होइत रहै छै भरी राति यै
सुति रहै छियै आब की करबै
हूं
कहते दस रंग हमरा सबके बाहरदे छै घुमइ छी दस रंग के टेंशन रहै छै ओहि अहंऽआऽ अहाँ ओइपर से एकटाऽ बात मे आगि व घी डालैत रहै छी खौ खौंजा दै छियै बस
महिना भए गेल छलै काल अथी दुआरह किछो नय ओकर हमर दियादनी छै ने देखियौ आब यदि दूधे अनेबाक छै तऽ हमरा किएक कहै छथि भायजी जामं तक दूध नै आनि दय छै ताम तक चाय नय बनै छै भेलय हऽत तोरो बड़ छै तु अपनो बऽर पकैड़ सकै छी न हंऽ
हँ सेऽ
हम कहलियै यौ हमरा किया कहै छथिन हम जोर से कहि देे अहाँ लगल रहौ उहे से हम अप्पऽन पर ध्यान नहि दियौऽतइ दुआरे भए गेलै जे
कहबै अहाँ क अहीं कहबै जे हुनका किया करय छी बउआ छथिन ने हुनकाऽ कहबै
नय ओ कहबै तऽ कहतै अथी करैय बुझलियै से छै अपने ने सोऽचतै हम कहलीयै आं हम कहलिये अहां अपने कहियौ हम किया कहबै
हँ आ नय तऽ एते अय तऽ बाजू एते अयत त त ब अथी किया करै छी बाजू हुनका स
तैं तामस होइया खुऽब
एहन अलगी छै से किछ कहै के नै
सएह ने नइ तऽ अहां हुनका संगे बाजू शबश सुंदर हेऽत
तेना नियम निष्ठा जानै छै किछ कहै के नय
ऊंऽ
हमरे कप पाऽगल बताह हंं ह काइल मीट बनलै तऽ कहै छै मोन घिन घिन करैया केना साफ करबै हे वे जे पुरुख बनेलकै तकरा कोनो अथिएऽ नय छै
मनुखे अ बड़का
तबो नै बना दय छलियै हम रहै छलियैतऽ कहै छथिन भायजीयो बने कहलियै अहाँकेँ कनि भाग यए हम रहै छलियै तऽ कपो नै धोयै छैइथ नै दिअर नै हमर बर
नै तऽ से ई ई रहै छेलखिन गेल रहियै तऽ
तौ रहब तऽ मदद कै देत खेनाइ पिनाइ में
आब जेना एतय एते चावले बना केँ राइख देल तऽ मीटे रहल मछलिए रहल कोनो कोनो सब जी रहब बढ़िआँ बढ़िआँ आइब कऽ बना लै छलखिन सभ किछ खाना पीना
हूँ
संडे दिन कऽ दिन कऽ आब हमही कपड़ा एक मोटा कपड़ा रहै छलै तऽ कपड़ा सपड़ा ओ धोइ छलखिन तऽ खाना पीना हमही बना लै छलियै
हऽ
से सब कए दै छै बर्तनो तर्तनो कै दिन कऽ
हमरो जे छै जहन अथी करितहुँ कहिछैन तबियत खराब भेल या ई भेल हम ओनहिए करैयो नै दै छेलियै कहे अपने ऑफिस से थाक लबै छै एक लोक दया नै भऽ जाइत छै आ ओकरा पास दायै नै छै बिल्कुल यै
आपने खत्ता खेतेय अपने खत्ता खेतैय तोहिने लोक कत्ते दिन धीेरे धीरे जे अहाँ केँ एखन एक साल नै भेलै जेना ओ लुच लुच करय छैय
काइल हमरा तामस चेढ़ जाइए ओहि एखन भऽ जाइ छै हमरा दुनू
तऽ धीरे धीरे अहाँ लग स अपने हइट जायत ओ अहाँ खेबे प्याज लहसुन ह निक नीक रहत ऐ सब स नीक रहत नै तऽ ये लए मुँह फूलते ओय लए मुँह फुलते झूठों स करत सबटा
हँ तहिमे अथियो बड़ छै कोईरपन बड्ड छै
दियौ बना कऽ बड़ करतै खेनाइ पिनाइ और की
दैते छैकन बना कऽ पढ़ देते तहन हैया
एहनो एहनो कोईरह पन नै निक हौय छै
ठीक कहै छै की कनी पाइन में भीज गेलियै तऽ हमरा बोखार लग हम कहलिये कि अहाँ भीजेल किये नै किछो हिनकर दिअर कऽ कपड़ा जे उतारलियै हे हे बन्दर पूरा लत्ती खाइ छै ये गेइ नानी मार गइ डंटा स देखी गे पूरा अथी के लत्ती मा कते आराम से लगेलकै मुँह दूसत ये बनदर हे
बाप रे बड छई गइ ये दस पन्द्रहो टा छै ये हे ऐलौ गए नानी भाग देह नै कुदौ पूरा पत्ता एहि बे नै रह देतै लत्तियों ककरो यै
किछ नै रहल दलकै हम हमर गाछ मे तऽ बाड़ी मे आम छलै सबटा तो तोड़ केँ भाइग गेलै
हू एतो कथी कऽ गाछ रोपने छै अथी कऽ छै कदीमा ई कुम्हर केँ किछ छै
एक हेज आयत बुझलकै एक एक हेज एत सबटा एके संगे दौड़त आ टंकी जहाँवल मच्छीं जाक घुईस घुईस क नहाइत रहै छै पानि पी आ कटैयले दौड़ैत रहै छै
हँ मुँह जे दूसलका आय हमरा गाय बन्दर त लत्ती खाय परइक गेलाव, एहि मे नै रह देतौ किछो आ मुँह दुसै छलौ हँ कहु
एमेरा टिपटिपा यऽ ई काॅल तऽ भए जायत तहन देखब दोसरमे हँ
बथी छै आब एखन हमु जेबई नानी रहै छै ने। इमहर आमहर अथी रहै पढ़लो नै होइ छै यै एखन आओड़ नै पड़हल होई छै सीटेट के तैयारी होय छै ने ओ होय छै
एतयसँ चलि जेयबै न एक्जाम दए कऽ चलि जाउ तऽ भए जायत ओतऽ
तहन ओतऽ हँ एक महिना रहतै। जे हेतै ओ छै ओ त एत अपन पन्द्र सोलह तारीखक फेर हमरा अथी छै न डॉक्टरोसँ देखेनाइ छै न
हूँ चइल जा चलि जायब सबेरे। नितबा के देखलियै ओकर पहिले फोन करितौं हाय जान कैसी हो? फिर तेकरा